हेलो
हेलो हँ तऽ आय के अपन सबके टापिक पिक छै मोबाइल फोन तऽ अहाँ बाजू अपन मोबाइल फोन पर
हँ तऽ हम मोबाइल फोन के बारेमे इएहे कहब जे आइ के आधुनिक युग मे मोबाइल फोन अपन सबके जीवन मे ने एगो महत्व पूर्ण हिस्सा बनि चुकल छै अपना सब बिना मो बाइल फोन के अपन सबके जीवन कनीक आब मूस किल मे भऽ जायत ई खाली केवल संचारे के साथ नहि रहि गेलै हेन आब बल्कि अपन सबके दैनिक जीवन के अभिन्न अंग बनि चुकल छै छोटा उप उदाहरण लिअ तब जेनाकि आम देखबै कि आबके बच्चा सब उठते देरी सबसँ पहिले अपन हाथ मे अपन फोने ए खोज करै छथिन आ सुतैत तक अपन फोने के खोज करैत छथिन आओर फोने चलाबे मे रहैत छथिन हालाँकि ई इहो छै जे मोबाइल फोन हँ हँ बिलकुल अहाँ हमरा कनि बताबू किछो मोबाइल फोन के बारे मे
देखो आइ के समय मे मोबाइल फोन जे छै हमर सबके एक जीवन जियएके हिस्सा बन गेल ये जेना पहिले के समय मे छलै फोन खाली इस्तेमाल होइ छलै दूसरा से बात करै लेल जरूरी काम बतबे लेल पूछे लेल लेकिन आइ के जीवन मे मोबाइल हमर सबके एक छोटा सा कम्प्यूटर बन गेल छै जे दिन राति अपन सब साथ मे लेके इम्हर से उम्हर घूमै छियै ऐसे बहुत सारा विभिन्न उपयोग होइ छै हमर सबके दिन भर मे जेना बातचीत आ सन्देश जेना इंटरनेट आओर ज्ञान मनोरंजन बैंक किन्ग और खरीदारी बातचीत मतलब जेना ई भए गेल कि दुनियामे कोइ भी कोनो कोना मे बैठल हो ओकरा से अहाँ मोबाइल फोन के माध्यम से एक दूसरे से बात कऽ सकैत छियै आ इंटरनेट जेना भऽ गेल गूगल विकिपीडिया ई सब के मदद से अहा घर बैठे कोनो चीज के जानकारी तुरन्त मिनटो मे सेकेंडो मे निकाल सकैत छीिय मनोरंजन भऽ गेल जब मन नहि कहलकै मोबाइल पर कोनो मूवी लगालु कोनो गाना सुनलु कोनो फिल्म देखलू आ बैंकिंग तऽ भइए गेल छै जेना अहाँ कोनो दोकान जाउ अहाँके पास कैश नहि य तऽ अहाँ ऑनलाइन पेमेंट कऽ सकै छियै घर बैठ ले हँ बाजू अहाँ
छोटका सा यंत्रमे ने अधिक सुविधा दै छै मोबाइल अधिक ज्यादा अपना सभके सुविधा से दय प्रदान करै छै अपन सब के जीवन न कल्पना करेनाइ बिना फोन के कठिन भऽ गेल छै मोबाइल फोन अपन सबके ने अपन सबके जीवन शैली काम करे के तरीका के ने सोचे के दृष्टिकोण के ने पूरा बदल देने छै एहन भए गेल छै मोबाइल फोन के हालकि बहुत सारा लाभो छै मोबाइल फोन जे छै से अपना सबके ने संचार के सरल माध्यम छै मोबाइल फोन सॅं संचार बहुत आसानी से प्रदान भऽ सकै छै आदमी सब कतबो दूर हेथिन अपना सब मे में हुनकर हाल चाल पूछि सकैत छै ठीक छथिन कि नहि से पूछि सकैत छियै दुनिया के कोनो कोना में छथिन तऽ हुनका से अपना सब बात कऽ सकैत छियै अपन दुःख सुख हुनकासँ व्यक्त कऽ सकै छियै ओनाहिते इहो छै कि शिक्षा के सहायक छै बहुत सारा पहिले होइ छलै आदमी सब जााकऽ ट्यूशन पढ़ै छलखिन आबक बच्चा सब अपनऽ क्लास लै छथिन आ फोने से पढ़ै छथिन ओनहितो मनोरंजनो के साधन छै जखन मोन अपना सब गीत फिल्म सोशल मीडिया सब अत्यंत चीज सब क सकै छी आ ओनाहिते एकर संङ्गे सङ्गे अपना सबके एते सारा नॉलेजो दै छै अपना सब घर बैठल बैठल कोनो भी चीज के बारेमे कतहु भी अपना सब सर्च कऽ सकै छी आ ओकर बारे मे जानकारी प्राप्त कऽ सकै छी से छै मोबाइल एक छोटा यन्त्र मे अध्यक् अऽ घिक सोल्यूशन अब अहाँ बताउ
सही बाजलहुँ हं जेना मोबाइल फोन के जे लाभसभ भऽ गेल तऽ मोबाइल फोन हमर सबके जीवन के जे रफ्तार छै ओकरा बड़ तेजी से बढ़ा देेले छै जेना आपातकालीन स्थिति मे केकरो से बातचीत करेके हो जेना सड़क कोइ दुर्घटना भए गेल जेना सड़क दुर्घटना ना भऽ गेल तऽहाँ तुरंत पुलिस से कल क सकैत छीै एम्बुलेंस से कॉल क सके छियै एकर अलावा लॉकडाउन जैसे परिस्थिति मे जब स्कूल आ दफ्तर सब बंन्द छलै तब मोबाइल के वजह से बच्चा ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई कर ले वर्क फ्रॉम होम भऽ पले हर दुनिया मे खराब अपडेट रहैत रहे छै एनाहिते मोबाइले के उपयोग से सब चीज हमस तीव्र गति से आगे बढ़ि सकैत छै लेकिन एकर नुकसानो बड छै जहिस कि एक सिक्का के जेना दु पहिलू होइ छै ओनाहिते अगर मोबाइल अगर फायदा कर छै तऽ एकर नुकसान बढ़ छै जेना समय के बर्बादी भऽ गेल बहुत लोग खास करके जेना बच्चा भए गेल युवा भए गेल सोशल मीडिया पर दिन रात लगल रहैत छै रील देखेमे दिन रात बैठलो पाँच मिनट लेल आ एक एक घंटा दू दू घंटा बैठ खाली रील देखलहुं कुछ नहि कहलहु तीन सो पचास के रिचार्ज करवा दियौ डेली दू घंटा चार घंटा तऽ जे छै खाली रील देखलहुँ स्वास्थ्य पर एकरू असर परे छै लगातार मोबाइल मे रील देखऽ से बच्चा सबके दिमाग हैंग भऽ जा रहल यै ओ सोचे समझे के उकर जे शक्ति छै कोन तरीके से विकसित नहि भए पा रहे छै जेना पहिले के हमसभ छलहुँ हमसब पहिले के बच्चा जे छलौं से बाहर घूमे जाय छले खेले जाइ छले खूबे जाय छले लेकिन आजकलके जे बच्चा छै दिन भर मोबाइल मेरिंग दिन भर गेमिंग दिन भर ब्लॉगिंग आओर आपसी दूरिया भी मोबाइल के कारण बड़ बढ़ि गेल छै जेना लोग एक ही कपड़ा में बैठकेे आपस से बात नहि करियै अपन अपन फोन में घुसल रहहिय अपन अपन परिवार स्टेटस लगेते है लेकिन सामने में बैठल परिवार से बात नेऽ करते अपन अपन फोटो शेयर करता ल सामने मे की कह ह हाल चाल नहि पूछताेै दोसर आदमी से फोन परे बात कर लेते लेकिन सामने मे जे छै ओकर कदर नहि करते ई सब सबस घटिया चीज ये मोबाइल के भाविक आ साइबर अपराध त पुछबे नहि करो धोखाधड़ी इतना बढ़ि गेल छै ऑनलाइन पेमेंट के कारण मोबाइल के कारण जेकर कोई इलसाम नहि छै लाखो करोड़ो के आदमी के पैसा फगा गेल छै धोोकाधड़ी में चल गेल छै सब बड़ खराब बात भए गेले मोबाइल के ऐसे नीक तऽ मोबाइले ने रहे सेह ठ आ आवाज उ
बिलकुल ई अहाँ सही कहलहुँ जे मोबाइल फोन के बहुत सारा नुकसानो छै लेकिन अगर अहाँ सही तरहसँ मोबाइल फोने उपयोग करबै ने तऽ मोबाइल फोन अपना सबके बहुत चीज मे मदद करे छै अहाँ जेनाकि बतेबे केलहुँ जे एक सिक्का के हमेशा दो पहलू होइ छै तऽ अहाँ पर ओ निर्भर यए कि अहाँ केना ओकरा उ प्रयोग करै छी मोबाइल फोन के ने प्रयोग करे के ने अधिक सारा सही तरीका होइ छै जेनाकि अपना सबके लए बहुत सायक जे अपना सब लेल बहुत लाभदायक ओ होइत छै एकर उपयोग केवल आवश्यक कार्य के लिए करय के चाही और अनावश्यक कार्य मे समय बर्बाद करेसँ अपना सबके बचय के चाही छात्र के फोन जे दऽ दै छै ने उपयोग हमेशा प्राप्त करै ज्ञान के प्राप्त करयके चाही करैके लेल करय के चाही आओर पढ़ाइ के लेल करऽ के चाही न कि अपन मनोरंजनक के लेल करऽ के चाही एकर अलावा अपन स्वास्थो पर जे हुनका ध्यान राखय के चाही लम्बा समय तक मोबाइल के उपयोग नहि करय के चाही जेसँ हुनकर सभके उ ज्ञानो बढ़तै आओर हुनका सब पर उ कलक प्रभावो नहि पड़तै से ताहि दुआरे ने कहल जाइ छलै जखन मोबाइल फोन फाइव जी आयल छलै तहन अपन सबके जे प्रधानमंत्री छलखिन से कहने छलखिन जे मोबाइल फोन ओ जरिया छै जाहिसँ आदमीसभ अपन मुठ्ठी मे पूरा दुनिया कऽ लै छै तऽ हुनकर ई स्लोगनो छलै जे करलो दुनिया मुट्ठी मे तऽ सएह दुआरे कहैत छी जे मोबाइल फोन बहुत चीजमे नीको छै तऽ खराबो छै आब अहाँ हमरा कनि बताबू मोबाइल फोन के बारेमे
हँ ई सब तऽ अह सही बजलहुं की अगरुस फॉर्मेन्स से तऽ कुछ लाभो छै तभिये एते चल रहल छै आइ काल्हि के युग मे देखू पिछले कुछ वर्षो मे जे अगर देखल जातै न तऽ तकनीकी तौर पर जे मोबाइल फोन के विकास होलै ओकर गति के कोई किन्ने नहि छै एते अद्भुत तरीके से ओकर कुछ वर्षो मे विकास भेलै ह आजके दौरमे ई सिर्फ एक चार आ साधन नहि छै बल्कि हमर सबके इते जीवन व्यापार सामाजिक गतिविधि के केन्द्र बन गेल ये जे अगर एकल देखल जाय तऽ पड़ते प्रभाव समाजमे एक एते गहरा रूप छोड़ रहल छै कि मोबाइल के बिना हमसब अगर एक दिन रहलो तऽ हमर सबके कोइ काम अगर ढंग से नहि हो पातता ह व व्यक्तिगत से लेके सामाजिक काम जे हए आइ के समय मे मोबाइल फोन के कारण अ तरीकी बहुत तरीकेके बदलाव भए गेल छै जेना पहिले कार्यालय फाइल भेजे मे घंटो के समय लगैत छलै लेकिन आइ काल्हि की छै ईमेल पर भेजलहुँ एक मिनट एको मिनट सँ कम समय मे तुरन्त दोसर के पास मोबाइल च मोबाइल से ईमेल के थ्रू सारा फाइल ट्रांसफर हो जाइ छै मोबाइल जे छै छोटा से छोटा व्यापारी केँ अपन व्यापार बढ़ाबय मे बड सहायक भेलै जेना किसान अपन अपन फसल के भाव जान सकय ऑनलाइन छात्र बेहतरीन शिक्षक के से अपन शिक्षा ले सके है ऑनलाइन महिला घर बैठे तरह तरह के व्यवसायिक कर सकै य आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बनबे य हरेक आदमी केँ अ-अ बकी डिजिटल हानिकारक तऽ बहुते चीज के छै अपन तरफ आदमी केँ आकर्षित करै छै अपन मे मोबाइल के कारण साइबर गुलिंग भी होइ छै खेल कूद भी बन्द भऽ गेल ये शारीरिक गतिविधि भी बच्चा लोग के घट गेल ये अ इएहे सभ छै। मोबाइल के नुकसान आर फायदा एकर सन्तुलन अगर बनाबे के देखल जाउ तऽ अहाँ की कहब
हम तऽ कहय चाहैत छी जे मोबाइल फोन केँ न अत्यन्त सारा उ उपयोगी आविष्कारो सभी छै जेना कि मानव जीवन के न सरल आओर सुविधा जनक बना दै छै। लेकिन एकर न अधिक सारा गलत उपयोग आ हानिकारक भी भए सक। छै इएह दुआरे मोबाइल फोन के न उपयोग अपना सभ के सन्तुलित आ समझदारी के सँ करऽ के चाही यदि अपना सभ एकर सही प्रकार सँ उपयोग नहि करबै तऽ ओ अपन जीवन के बेहतर बनाबे मे नीक भूमिका नय करथिन आओर उएह सही तरीका सँ करबै तऽ एगो नीक भूमिका निभा सकय छथिन। मोबाइल फोन न एगो न वरदान छै। जेकरा स अपना यू उपयोग कऽ कय बहुत सारा अभिशाप अपन सभ हटा सक कहै छी। आब अहाँ हमरा बताबू किछो आओर अन्त करू
निष्कासन यहि छै। कि आजकल के तकनीकी युग मे मोबाइल एक स शक्तिशाली उपकरणी यै। एक धराधर तरवार कि तरह यै जेकर उपाय उपयोग भी खूब ये हानिकारक भी खूब ये तऽ यही बात छै। कि मोबाइल के जते कम से कम चलाउ सेमे फायदा यै। आओर अपन काम बस खाली इस्तेमाल करो बाकी जे मोबाइल के धऽ दो साइड मे ठीक छै। तऽ राखय छी।
राखू
राखू